हेलो।
ह
ह गोल लगि छि यन
खूब खुश रहू सोहग बाटी पुत्र बती रहू की हाल चल या
ठीक छै।
ठीक या
कोनस ह
खाना पीना भऽ गेल
हा आधा खाना भए गेलैए आधा खाना बनैत छै
हा
एखन नहि रहैयए ड्यूटी ड्यूटीसँ नहि रहैए ड्यूटीसँ एतै त रोटी सब्जी भात। रोटी सब्जी भात।
ह ह
रातिके तऽ इएह छै
ह अदूटी दुटी से आबि गेल अपना
नहि लिखिनय
भाजी तऽ आबि गेल अहाँकेँ
आबै ह नहि हुनका आबैमे कनिटा टाइम लागतै
ह भाजी आबि गेली कहलखिन हम पुछलियै यौ कि बनायब खाना मे तऽ कहलखिन तड़का बना लिआ भात बना लिआ आल्लू के सना बनाबू
आलू।
कहलियै किछु हँ कहलियै किछु सब्जी तब्जी नहि बनायब कहलखिन नै से बढ़िआसँ तड़का बना लेबै ने तऽ ओ नीक लागै छै चन्ना सभ
हँ इहो सभ सनामे बहुत खुश रहै छै
ह बड़ खुशी होत ने तऽ कर कह बाद भात दालिसँ ने बनाबू
हमरा हमरा भुजलका सन्ना नहि नीक लागैत छै हमरा कह हम अथी कि नाम छियै प्याज काटि कऽ आर ओ मतलब कच्चे तेल दय कऽ उ सन्ना हमरा नीक लागै छै आरो अल-पकायल अगर आगिमे पका लेबै तऽ तब तऽ आर बढ़ियाँ
हाँ कतऽ पाबि
हूँ
आ नहि तऽ एकरा सभकेँ तऽ भुजलका सन्ना बहुत पसन्द छै दालि भात सन्ना बना दियौ भरपेट खा लै छै
साँझमे बच्चा सभ अपन बड्ड सुन्दरसँ मैगी बनेलक भरि घर के लोकके अपन देलक कटोरी कटोरी मे भी माँ नै खाइत रहथिन कहियो हाँ किट्टू बनेलक कहियो नहि खाइत रहथिन लेकिन आइखनि पोतीके हाथके माँओके बड्ड पसन्द आएल
हाँ नहि नीक नकुत तऽ माँके पसन्द रहै छै
नहि पहिने मैगी नहि खाइत रहथिन चाउमिन पास्ता बनबैयै न तऽ ओ खाथिन आ कहथिन मैगी जे टेढ़ टेढ़ रहै छै ने तऽ ओ नहि खायब लेकिन आइखनि
हाँ
हाँ खेलखिन कहलखिन बड़ सुन्दर बनेलक हँ हमर पोती
धीरे धीरे स्थिति ठीक भए जेतै माँअ के सबचीज खायए लगथिन
अरे बूढ़ बच्चा ऐके न होइ छै
हाँ
अपना ससुरेके जे अहाँके किछो बनाएब गोलगप्पो जो बनाएब न तऽ हुनका दैय देब बड़ खुशी स
हहाँ नहि ओ तऽ अहियो ठाम आबे छथिन तऽ ओ खूब बढ़ियाँ से कोनो चीज दैय देबै तऽ सब चीज खाएमे सक्षम रहै छथिन ई नहि कहै छथिन हाँ ई नहि खाइ
ज्यों बेसी भूख लागल न हुनका तऽ सांझकऽ चाय सङ्गे एक डिब्बा बिस्कुटो दए दियौ ओ बच्चा जेना डूबाए डूबाए
नहि डॉक्टरो पास लाएके जाइ छियै न तऽ हूँन ताले एक डिब्बा बिस्कुट लए लेबै तऽ बेसी देर हेतै ओनतऽ खानो लाए कऽ जाइ छियै हाँ बाहरके समान नै खाइ छथिन तऽ एहिमे अगर बेसी लेट हेतैन तऽ कहबै जे खाना खा लौथ तऽ कहतै जे की हम छियै बिस्कुटे छैन बिस्कुटे दए दौथ पैइन पी लेबै बिस्कुट खा कऽ पैइन पी लेबै
हाँ एतो खाइ छथिन
हूँ खुब नीक सँ आ भैंसुर आएल तऽ कहलखिन कनिटा जलखै दिअ तऽ हम कहलियै यौ की देब तऽ कहलखिन नहि भूजा तूजा नहि याऽ चूड़ासँ बेसी सभके नीक लागैए या चाउरके भूजा भूजल तऽ हुनका हुनको आ पपो केऽ कनिटा चाउर के भूजामे नून तेल प्याज दालमोट सब सैन कऽ देलियै आ ओ दुनू गोटे आ खेलखिन
वएह वएह न भए जाइ छै गाँवमे नाश्ता लेटसे करै छथिन फेर खानो फेर लेट से खाइ छथिन एहिठाम तऽ ई छै ने जे मतलब हाँ एहिठाम तऽ ई छै ने जे आठ नओ बजे तक मतलब खा पी के अपना सुति रहै छै ताकि भोरो तऽ उठाय पड़ै छै ने छअ बजे ड्यूटी जाइ छथिन तऽ सबेर भोरो उठय पड़ै छै तखन नास्ता बनाके देबै तखन ने टिफोन बना के देबै तखन ने ला भे जेथि
ह
नहि इहोसभ तऽ जाइते छथिन ने सभ अपन अपन काज करैत छथिन लेकिन हिनका। आ पौने आठ बजे निकल छथिन अपना।
नहि ई छओ बजे मतलब साढ़े पाँच बजे ई निकलि जाई छथिन।
हा
तऽ सवेरे उठि कऽ हिनका बनाए कऽ दिअ पड़ै छै पहिले तऽ घर मे उठि कऽ सभसँ पहिले झाड़ुए लागै छै। तखने ने कोनो चीज हेते
ह ओ तऽ हेबे ने ओ तऽ हेबाके चाही भोर उठकेऽ पहिने भगवान के दर्शन करू तकर बाद अहाँ
ह हमरा घर के आगा ओहनो मंदिर जेना एहिठाम गाव मे बजर्गबलीके मन्दिर छै।
ह
तहिना अहिोठाम हमरा एहिहिठाम एक नाम छै भोला बाबाके। मंदिर छै ओहिमे सभ भगवान विराजमान छै।
हँ।
तऽ सभसँ पहिले गेट उठि कऽ पहिले प्रणामे करे छियै। तब झाड़ू लगा कऽ तऽ हँ पूजा रोज बिना। जोल ले तऽ नहि खाई छियै खाना चाहे बारह बाजि जाए चाहे दू बाजि जाए। हँ।
हँ।
खाली गड़बड़े स्थिति मे दू चारि दिन रहि जाई छै जल बिना दि। लेकिन बिना जल दिए नहि खाई छी।
नहि हमरा सभके तऽ कनी दूर पड़ि जाई छै। तऽ नहि होई छै रोज रोज फेर घरके टा मनसँ निकलि नहि होई छै तऽ।
नहि बेसी ओहिठाम तऽ फूल नहिए न बेसी जल्दी भेल तऽ जले। नहि लाग से तऽ तेसर मंजिल पर जाक रोजे जेना बड़ा मुश्किल। प जाई छै।
हैयौ बाहर मे बरडा जेना या ने दुकान के बाहर मे।
दोकान के बाहर नहि ने रह देते गाय माल सभ चीज आबै छै। महंस तैस गायसभ आबै छै भोरे भोर पहिले तऽ गाए। सभसँ पहिले तऽ गाइएके रोटी पड़ै छै दरवजाजा महिना धक्का देतनि। जे जेना लागतनि जे कि नाम छिय किनु मनुख दए रहल छै धक्का। रोटी खाय लऽ आ फेर रोटी खाए लेतै मुरही हिला कऽ। चलते बनतै फेर दोसर दरवाजापर जेतै फेर दोसर दरवाजाके धक्का देतै। फेर ओक घरसँ एकटा रोटी खेते। फेर मल।
आ तैयो आग धतुर सभ। तऽ गाय माल नहि खाई छै आगे ध तूर सभ अगल बगल मे कतौ कतौ दए दियौ।
नहि आग आग धतुर सभ तऽ ओहने उपजै छै।
हँ तऽ उएह सभ चढ़ाबी महादेवके तऽ वएह सभ प्रिय छै।
हा ई सभ छै कनिटा मतलब अथी इलाका छै तऽ ई सभ छै।
हा जे अपना। अपना गाम मे जे हमरा गमला मे य ने अहाँके ओ सदा बाहर के गाछ
हँ
ओकर ठार ह बेर नेने जायब ओकर ठरो लागे छै आ ई पतता तीत होय छै छै ई नय खायत गाय माल बकरी छकरी
हँ लागल छै मंदिर के आगाँं लग गेलियै य गुलाबी गुलाबी रंग के जे छै
हँ
जे डायबिटीज मे काज काब काज आबै छै
हँ
हँ ओ लगेलिय यऽ अभी तऽ चार पाँच टा लगेलकै य एकटा कनैेल के लगेलियै यऽ
हँ कनैल सब नय खाइ छै
हँ कनैल के मतलब अथी लगा के ईटा से पूरा घेर देलियै तैयो एकक मनुषके भए गेलैए
हँ
तऽ ओ आब किछु दिनमे हेतै ब अथी लगेलियैए आ कि नाम छियै बेलपत्री लगेलियैए बेलपत्री केओ रहहिए ले नय दै छै हँ बेलपत्रियो छै आ मतलब कनिटा हैट ड़ कनि हट त बड़का पेड़ छै लेकिन मंदिर सझे मे जे लगियै न उ भऽ गेल या मतलब अपन खुशी के बराबर भए गेले या लेकिन ओहिमे छोड़ते नय छै मनुष्य केओ जे आयल वएह तो हँ ओ ओय दुआरे हमरा बड़ा लड़ाइ होइ छै तीन टा पत्ता निकलल नय ओहि ल ओहि ल तऽ बहुत करै छै लेकिन
हे यै सगरेै के लोक के रंग छै अहियो ठाम बजरंग बली थान में छै बोलाथान मे छै बेलपत्र के गाछ सब छोटे छोट गाछ छै सब खोइट लेत बुझ तऽ बहुत भक्तिनी छी
हँ जे कि खूब समझा देलियै जा तक फड़ै नय छै या अपना सभके तै ऊँच नय भए जाइ छै ता तक नय तोड़ल जाइ छै बिल लेकिन मानते नय छै आब के रोज रोज लड़ाइ हो सबसे करैत रहतै
हँ अच्छा बेलपत्रके गाछ मे जल दै छियै
हँ जल दै छै साँझ दैत छियै
हँ जल दियौ आ एकटा छोट सनके पत्थर राखि देबै गाछ के जड़ मे
हूँ
ओहिठामके पूजा बहुत सफल होइ छै तेलपत्रिकमे जल देब
आ मन्दिर के सेवा तऽ मतलब जखन मन्दिरवला नय रहै छै तऽ खुशिए सेवा करै छै मन्दिरके आ भोरो के बर्तन धोना सााँंझों के बर्तन धोना झाड़ू लगे
हमरा अहाँके अगला अथी दीपावली जे बीतल यऽ
हँ
ओय टाइम मे प्रदीप मिश्रा जी कहलखिन रहए जे दीपावली के रात मे एगारह से बारह बजे के बीच मे बेल पत्री के गाछ के नीचा में घी गेल दिया जलाग
आ ओहिठमा जला द ला तकर बाद एकटा एक टाका के सिक्का ले क सब घरमे घुम कऽ ओकरा तिजौरीमे रैख देलक से देखबै महादेव अहाँ साल कखनो खाली नै रहे देत की कही हुनकर चमतकार के ठीके भेले या ई जे हम केलिय यए से भैर साल हमरा ककरो लग हाथ नै पसारय पड़ले चाहे अहाँके भैंसुरे किया नै रहय
ह नै हमरा सब मतलब कनिटा बारह बजे बारह बे जे रातिके कतहु मतलब दीप जलेबै ने तऽ ओहिठाम कहतै जे कि नाम छिय ओस्टु्कए रहल छै
नै नै तऽ दिवालीके राति छियै तऽ हम जलबै छी भगवान लग गाछ तरमे आार की एगारह से बारह के बीचमे तऽ लोक जागले रहै छै ने
ी बेलपत्री आ सिक्का लाल कपड़ा में बैनह के डिब्बा मे एकटा के राख खलियै यऽ ओहिमे रोज धूप दीप दै छी
हॅं नै हम तऽ दिवाली दिवाली लक्ष्मीजी लग धान धनिआ कौड़ी पैसा
हँं ओहो देलियै यए हरैदिकके हरैद कौड़ी तऽ नै देलियै यए हरैद के गठरी ईसभ सब चीज देलियै धनिया
दोसर दिन क लाल कपड़ा बैधह कऽ ओकरा
हँ वएह लाल लाले कपड़ा मे बैनह के राखल
हँ फेर एहिबेर दिवाली आयत ने तऽ फेर ओकरा विसर्जन केए देबै आ फेर दोसर चरहा कऽ आ फेर रैख लेब
किछ किछ होइ छै अगर मानियौ तऽ
हँ मानियौ तऽ सभचीज होइत छै नै मानियौ तऽ किछो नै
हँ
मानबै तऽ सभचीज हेतै
हँ
आर सब बाबू सब नेटवर्क कतऽ गेललेन यऽ
नटहर तऽ पटनेमे ने यऽ एखन
अच्छा की करै छै आब
ओ जे ई ‌के केरहल यऽ तैयारी
अच्छा जे ई क तर तैयरी
आइ आइ टी के आइ आइ टी के अथ तऽ एडवान्स तऽ बहुत टफ न होइ छै तऽ कहलकै मम्मी नै आइ आइ टी भए सकतौ ने तऽ एन आइ टी हम जरूर निकालबौ कहलियए करो महादेव कतय छै
हँ कुछो तऽ निकालू
हँ किछ निकालह भगवान बहुत पाछू तोरा पाछू अपना औकात से बढ़िके खर्चा केलियै हन जे किछ निकालबो निकालब ने तऽ आगू जिंदगी बहुत पहाड़ छबे
बहुत पहाड़ छै माय बाप के जिंन्दगी प कहिया तक दादा दादी जिन्दगी प कहिया तक नै ने भए सकै छै
बाप सब के तऽ गुजर चैल गेलो दादा के पेंशन परड़ तोहर कत स चलतऽ हुॅं
बापके तऽ कोनो पेंशन नय छै पीठीके कोनो पेंशन नय छै जे पेंशन पर चलतै अपन पढ़बह तऽ आगाँ बढ़बह
आइ काल्ह खेती बाड़ीसँ ककर
नय खेती बाड़ी आइ काल्ह के बच्चा करैयो लए नय ने चाहैत छै
आ करबो की करतै उपजतो नय ने छै किछो भगवानके डांग बहुतथि ई छै
हँ
उपजितो नय छै ताहि तरहसँ जे लोक ओहिसँ गुजर कए सकै
जेना बुजुर्ग लोकसभ मेहनत कए एलैएा तते आइकाल्हिके युगके बच्चासभ नय करतै मेहनत आ कनिटा के कदवा लागतै तऽ कहतै क नाम छै कीचड़ लाइग गेलैए जिया नय क नय करै लए चाहे छै आइन इन्फेक्शन तुरते इन्फेक्शन हुए लागै छै आ सुन किव हुआ लगे छै तुरते फोरा